हेलो हेलो हँ ठीक छी दीदी
हँ ठीक छी अहाँ
ठीक छै हम बी दीदी किछु काज करै छलहुँ कि पूजा पाठ भऽ गेल
हँ भऽ गेलै बड़ी काल अहाँके
हँ हमरो भऽ गेल दीदी खाना पीना बनल
हुं बनि गेलै बड़ि अहाँके
हँ हम हमहुँ एखने खाना बनेलहुँ मम्मी गेलखिन ह हॉस्पिटल एखने जस्ट खाना उना बना कऽ बैसलहुँ
तबियत हुनका ठीक नहि होइ छै की
नहि नहि हुनकर तबियतेऽ बेसी खराब रहैत छै ताहि ल जादा हॉस्पिटले जादा जाइत छथिन आओर दीदी कोनस गाम में रहै छै यहाँ
हम चीताइ
ई केमहर पढ़ैया दीदी
ई मधुबनी
मधुबनी मे अच्छा हमरो गाम सौराठ गाम छै
अच्छा
उमरे नजदीक यैकि आहाँ के गाम हमरा उमर के गाम बेसी पता नहि छै ताहि ल
दू घंटा के हेतै
अच्छा अच्छा आओर दीदी बहु बियाह भऽ गेल अहाँके
हँ भऽ गेलै हँ बा
अखाना गामे रहै छियै दीदी की
एखन नहि एखन गाँवमे नै छी एखन माँ बाबू तभी ठीक नहि रहै छै ने तऽ ओहिल घरे पर
कते बहुआ छै दीदी अहाँ क
एकीता छै
अच्छा एक टा छै चालु निक बात छै
आर अहाँ पढ़ाइ पढ़ाइ करै छी कि
हँ हँ दीदी पढ़ाइ करै छी
अच्छा
ह तऽ म्म पप्पा एक्सपायर भऽ गेलखिन दिसम्बर मे तऽ बस मम्मी और हमहि छीयै एखन तऽ हुनका थोड़ा सा विशेष ध्यान राखऽ पड़ैया
हँ ह
ह कलह होइ छै
अच्छा ओर सब कहूँ कथी सब खाना बनेलियै
हम्म मम्मी कहने छलखिन आय दाल चावल चोखे बनावले ग आई बृहस्पत छले ने तो बृहस्पत में प्याज लहसुन हम नहि बनाबै छियै तऽ ऐसे बना लेलहु आओर चरौरी आओर चिप्स छै से छानि लेलहुँ क के रख देलहुं अबे एथिन हॉस्पिटलसँ तकन फ साथमे हँ ओ थेरेपी भी कराबे के छै ने हुनका थेरपी वाल भी लगा दे छिय त भोरे के ओतऽ सब भ के हॉस्पिटल देखा के ऐथिन तऽ फेर साथे मे दुनू गोटा खेबै
च् एते काल तक भूख रहि जेबै अहाँ
हँ रहि जाइ छैय दीदी आदत भ गेलइ छैय आ दूए गोटा छैय अलग अलग खाउ तऽ नि नहि लागै छैय ह हँ अब साथ मे छी दो गो दोनू साथ मे खैलहुं तऽ भऽ जाइ छैय। आईसँ तऽ जगन्नाथ यात्रो शुरू होइ छैय ने हम त बनारस मे रहै छियै दीदी।
अच्छा तऽ घूमय फिरयमे नीक छैय ओतऽ?
बड नीक छैय अहाँ कतौ घुमलहु कत कत घुमलहु?
हम हमरा तऽ जनकपुर छैय हमरा जनकपुर घर छैय ने।
हँ हँ
तऽ जनकपुर में जानकी मन्दिर आराम से घुमै छी ओकर बाद धनुखा
अरे वाह हमरो दादी गाम अहाँके यहाँ छैय बेनीपट्टी। अरे बेनीपट्टी कहै छियै यहाँ पे छैय सीतामढ़ी। भीटा मोर से ओने हैत हँ। त हमरो दादी के जे नैहर पड़े छैय ओ उमरे पड़े छैय जनकपुर साइड। तऽ ओखन हम बचपने मे गेल छियै हम ओतऽ हमर भायजी के जनउ छला।
हँ
पाँच साल के छलहुँ तखनेके गेल छियै।
अच्छा
ह एना हमर नानी के गाम छैय मध तऽ थोड़ा ऊम्हरे एलौ। तऽ उमहर के मंदिर सब छैय जेना ई छथिन ने दुर्गा स्थान
हँ
इ सब इ सब दर्शन भए गेल ये हमर।
हूं ओतऽ के एखन मौसम केहन छैय?
बड़ नीक। बड नीक छैय दीदी बड नीक छैय आ ई वेह कहनू ने जगन्नाथ जी के जे यात्रा शुरू हेतै ताहि ल ई मौसम बड नीक छैय आइ साँझमे हमरे घर हमर घर की छैय ने जहां विश्वनाथ जी छथिन हमर घर से आधा किलोमीटर के दूरमे छथिन।
अच्छा
पासे मे छथी तऽ एम्हर हमर घर अस्सी घाट के नजदीक छैय त अस्सीे घाट के पास जगन्नाथ जी के मंदिर छैय ओत से यात्रा निकलै छैय। जगन्नाथ जी के तऽ आ मौसम नीक छैय। आइ काल्हि से तब लागै छैय बारिश हेतै दू चारि दिन।
नहि हमरा सबकेऽ मौसम तऽ बहुत धूप छैय।
हँ गाम में बहुत बड्ड गर्मी छैय सुनलहु हमरो नानी नानी गेलखिन कलकत्ता मम्मी ओएह एलखिन हमर उनतीस तारीख क उनतीस जून क तऽ नानी हमर गेल खिन कलकत्ता त ओसभ आ गेलखिन एम्हर त गाम बेसी दाना जाना नहि भ पैतय। आओर दीदी मधुश्रावी वगैरह केहन होइ छैय गाँव मे बड नीक होइ छैय न हम कभी देख
ह्म बड़ सुन्दर होइ छैय हमरा तऽ पहिले बेर मतलब आब हमरा सबके त पहिल बेर बियाह एकी बेर पूजाइ जाय छैय। आ दूसरा बेर से तऽ नहि होइ छैय आब टोल पड़ोस मे हेतै तऽ आब देखल जेतै।
हम कभि देखने नहि छियै ओना किछु किछु किछु बताउ एना हमरा विशेषता हमरा के एना किछु पता नहि छैय मधुश्रामनी एना मे लोकोग के फोटो देखे छी मतलब ओते खास निक मतलब किया लग होई छैय जेना आहां सब केने हैब।
हँ तऽ जेना जेना पहिले तऽ देखू हमरा सबके एतऽ पहिले फूल लोड़य जाइ छै सब मंदिर जेना एमहर ओ मे बहुते दिन तक कहुँ न उ दस दिन तक लगभग
हँ
फूल लौरक ओर बाद आरामसँ भगवान आगाँमे चढ़ेलहुँ गीत गाउर सब गाय फूलक न पहिल त पंचमी होइ छै त हँ पहि पंचमी होइ छै ओहि दिन ओहि भगवान के लाबा दूधसभ चढ़ेनौ फूलसभ पूजा पाठ केेलहुँ ओकर बाद गाना सब गेलनौ ओकर बाद कहुना साँझ तान
हँ हँ तऽ मतलब ई नाग जे नाग पञ्चमी होइ छै ओहिमे न नाग नागिनो बनत हेतै ने दीदी
हँ बनी छै जेना आब जे जेकरा पेट मे बौआ रहै छै से नहि बनबै छै दोसर गोटा कोइ बना कऽ दऽ दै छै ओहि कहु ने पाँच गो विषहरा बनै छथिन त ओकर बाद विशा के गाना सब गाइ छै ओकर बाद दूध लाबा सब चड़ै छै फूल
अपन सबके मैथिल सबके तो नाग पंचमी वएह होइ छै न जे दिन ई सब के होइ छै
हँ होइत छै पर कनि दोसर दोसर बुझे टाइम ओहि दिन होइत छै पर एक टाइम दोसर भऽ जाइ छै अपना सब जेका
हँ अच्छा एकर मतलब अखन अच्छा दीदी कबसँ सावन शुरू होइ छै एम्हर सब कहै छथिन कि उनतीस के पूर्णिमा छै तीस स सावन शुरू होइ छै
शायद ओ हेतै हमसभ तऽ पूर्णिमेसँ करै छीयै
पूर्णिमे से करै छै ने तीन एम्हरो हमरा एकटा केओ छथिन रिलेशन ओकरो नया बियाह भेलै या अप्रल मे तब ओ ओहो एथिन दिल्ली रहै छथिन अभी एथिन पूजा लऽ तऽ कहै छलखिन सबगोटा की तीन अगस्त से पहिला के उ छै वएह से मतलब दू अगस्त से हुनकर जे गौरी तौरी बनथिन की सब होइ छै हँ से सब बनतै त पूजा न सब
त सब भी छै एकटा अपन न नैहर के होय छै ए त एगो अपना सासुर के होय छै हमरा सबके नोनइद क साल बियाह भेल छलखिन हे ननद के तऽ हुनका तऽ गाँव से भी आय आयल छलै गौरी तऽ पूजा एक त अपना गाँंवसँ बनेलिय एकटाओ दोसरसँ
अच्छा नै हम भी पहिला बार देखबेै दीदी एहि बार
साल मे तऽ मनामास पड़ि गेल छलै त घिचा गेल एक मास तक अब कहु ने अनूना करब ओहिमे प्याज लहसुन ई सब पूरा साफे नहि खाइ छै
हँ अच्छा दीदी सेमे ए कि होइ छै कि एके बार खाय छै लोक
हँ एके बेर पूजा पाठ पूजा पाति पूजा पाठ कऽ कऽ ओक बाद कथास सब सुनलहुँ आ ओहि टाइममे दोस हँ अनु अनुने नै नून नून बारब अनूने नहि से एके दिन अनू्न खाइ छै पञ्चमी मेन होइ छै ओइ दिन आ दोसर दिन सबसे अनूने मतलब प्याज सुने माछ मछली नई सब सादा सादी खाना दालि भात चोखा दालि भात भुजिया
अई दीदी हमेशा करै जेना हमर मम्मी उी हमेशा मधुश्रावणी सबके जे दिन होइ छलै तऽ अनूने रहै छलखिन से एक बार मीठा खाय छलखिन
हँ ऊ पाँच साल छ साल तक होइ छै पाँन छ साल ताक अनुने खीर
शक हमर मम्मी चाची सब एखन तक करेलकै छथिन हमर दीदियो के जेना सोलह सत्ररह साल
जिनका जिनका मोन भेल से करते रहै छथिन नहि तऽ नहि हमरा सबके तऽ अखन तीने साल भेल छै बियाह भेल तऽ हमसभ तऽ करिते छियै अनुने दिनमे खीर खा देन रातिमे चूड़ा दही सब किछ
तब तऽ नीक छै बढ़ियां
आ जे हँ जे पूँजी छै जे पूँजी छै ओहि दिन सिर्फ एकी बेर खाइ छै
वएह मम्मी कहै छै किछु किछु सुनलहु तऽ सोचलहु पहुचलियै हम इतना दीन ए मरे रये कियाकि हम सब बनारसे मे सातवा पीढ़ी चले छै बनारसे मे रहे छियै सबगोटा त त बेसी गाम ताम के उ आना जाना नै भ पबै छै आब जेना हम कहलहुँ ने हमर भाईजी के जनउ भेल छलै तखन हम पाँच साल के तखन के गेल छिये अखन तऽ गाम नहि गेल छे उत बहुत ज्यदाा मतलब आब सभगोटा मरे छथिन हमलोगके बियाह तियाह सबकिछु एम्हरे से होइ छै खाली जनेउ जनेउए जे होइ छै ओ गाम से होइ छै हम पाँचे सालके छलहुँ हम जनेउ उपनयन नहि देखने छियै दीदी ठीकसँ हम
नहि नै देखने छ हमर देखय के मन होइ छै
हँ सनलोऊ मुरन इछ
मूड़न तऽ देखनेे छियै मूड़न अपन भतीजाक के छलियै तऽ गेल छलियै एगो तऽ जनकपुर त देखने छले मूड़न सब नीक उपनयन मे नीक लगैत रहे छै
हँ तऽ हमरो दीदीके हेतै अ अगला साल हेतेै उको बौआ के तब शायद भऽ सकै त ह देखऽ के मौका भेटए जेनाउ हुनक सबके ओ सब तऽ ओ छथिे ने राजपू तऽ हुनका सबमे तऽ छागर तागर नहि चढ़े छै हुनका सबमे वेह लड्डू के ओ होइ छै हँ हँ प्रसाद प्रसाद सब उमर से नइ ये आ उनकर छइ मे उनकर लगमा गाम पड़े छै छै हुनकर सबके राधे राधे गाम पड़ै छै दीदी कतहु घुमलहुं कि नहि जेना कत कत घुमलहुं कत एना
हँ गाँव के बाहर तऽ गेल छै एक बेेर बाबाधाम
हँ बाबाधाम भऽ एलौं आ दीदी बाबाधाममे सचमे ओ जे पूजा जे होइ छै बहुत रील मे हम देखलहुं कि ओ जे धाग बाँधै छै पति पत्नी से
कहै छै ताग ताज कहै छै
ताज कहै छै तू पूजा केओ भी समय मे लोग जाक करा सकै छियै कि मतलब एना स्पेशल होइ छै कोय समय
नहि जिनका जिनका कोबला भेल तऽ उ सब जाइ छथिन अपना अपना जिनका जेना मन्नत भेल ओ चरहा लेलक ताज बहुत भीड़ होय छै बहुत भीड़
मतलब ओ कखनो लोग जायके उ जे लोग देखै छियै कि दुनू पति पत्नीसँ धागा रहे छै कि चुनरी रहे छै जे पकड़ के घूम के फेरा लगाबे टाइप किछु करै छथिन ऊपर बन्धल रहै छै
मोन भेल से से
हँ नेना जेना लोक कहै छै ने कि पति मतलब रील तिल मे देखलहुँ बहुत ई जा करवा जरू अत जरूरी होइ छै इच्छा होइ छै
नहि जे जरूरी तऽ नहि छै आब जिनका जिनको पूजा कर ल अी तऽ कोनो जरूरी नहि कहै छथिन भगवान तइयो अपना मन के छै
हँ वही मतलब पति पत्नी के रिश्ता ले ने किछु सुनलहुं देखलहुं तऽ ओहि लए थोड़ा सा उ भेलै कि अब थोड़ा सा इंट्रेस्ट लेबे छियै कि मैथिल के जानकारी ओ पता नहि छै हमरा किछ भी तेय ले दीदियो के बियाह काल में हम नइ रहोऊ दीदी हमर ग्रेजुयेशन न अहाँ के जी एल ए यूनिवर्सिटी मथुरा से चले छले तऽ हम उम्हरे रहौ तऽ दीदियो के बियाह मे हम एके दिन छलहुँ दीदीे के फरवरी मे बियाह छलै हमर सेमेस्टर छले फरवरी में तऽ एके दिन हुनकर बस बियह देखहु प्रात भने हम चल गेलहुं तऽ उनकर मधूस उनकर उसब नै देखनो मोहक तोहक किछो ताहि लए हमरा किछु एकेटा दीदी एकेटा दीदी छलखिन हमर त उनका में देखलोऊ नै हमर चाची के बोऊआ सब एखन छोट छै तब वह देख फाइव जी मे भी फाइ जी काल मे भी हम नहि छलहु दुनू भाय ब अहीं के बीयाह काल मे हम नहि छलोऊ दुनू मे दुनू मे मिस क गेलोऊ सब सब चीज देखना सुनना गाम घरके नीक छनि आ जीजाजी उम्रे रहै छथिन गामे कि ओ बाहर कतो
नहि बीचमे तबियत खराब भऽ गेल छलखिन हें हुनका डेंगो भऽ गेल छलैया तऽ ओ एखन एयबे केलखिन हँ एखन ठीक छथिन एखन छ महीनासँ घर देलखिन फिर दबाइ पानी भऽ बहुते दरभंगा से चललै ह तऽ तखन आब ठीक छथिन आब